नमस
नमस्कार
आइये हम अपन कक्षाक एक बहुत प्रिय शिक्षक बारेमे विस्तायब बंचित करब कारण हुनकर पढ़ेबाक तरीका व्यवहार आ व्यक्तित्व हमरा समभ एक सदिखन परिक्षनन दैत अछि
ई विषय वास्तवमे बहुत नीक अछि कारण प्रत्येक छात्रक जीवनमे एकटा एहन शिक्षक अवश्यक होइत छथि जिनकर प्रभाव जीवन भरि मनमे बसल रहैत अछि
प्रिय शिक्षक खरिगन समय पर कक्षामे अबैत छथि आ प्रत्येक विद्यार्थी के समान सम्मान दैत छथि
हमर प्रिय शिक्षक सेहो बहुत धर कठिना सँ कठिन विषयके सरल भाषा आ रोचक उदाहरण मध्यम सँ बुझबैत छथि
हुनकर व्यवहार एतम वितमन अछि जे प्रत्येक विद्यार्थी बिना डर अपन परीक्षा पूछि शकैत अछि
हँ ओ कखनो कोनो विद्यार्थी के छोट नहि बुझैत छथि बल्कि सबके उत्साहित करैत छथि
पढ़ाइक सङ्ग सङ्ग आर नैतिक शिक्षा पर सेहो विशेष ध्यान दैत छथिन
सही कहलू कि ते केवल पुस्तक ज्ञान आ जीवन लेल पर्याप्त नहि होइत छथि
हमर शिक्षक सदिखन कहैत छथि जे ईमानदारी परिश्रम आ आ अनुसरण सफलता के मूल आधार छथि
हुनकर ई सिख हम अपन दैनिक जीवन मे अपनायबाक प्रयास करैत छी
जखन जो परभ लगैत छथि तखन पूरा कक्षा ध्यान सँ हुनकर बात सुनैत अछि
हुनकर परिवक शैली एतेक आकर्षक अछि जे कठिन विषय सेहो सहज बुझाइत लगैत अछि
ओ प्रत्येक छात्रा तक क्षमता बुझाबबाक प्रयास करैत छथि
कमजोर विद्यार्थी के ओ आलंगत से समधित छथि
एहि कारणे कक्षाक सभ विद्यार्थी हुनकर सम्मान करैत छथि
सम्मानक सङ्ग सङ्ग सभ विद्यार्थी हुनका बहुत प्रेम सेहो करैत छथि
परीक्षा नजदीक आबत ओ विशेष पुनरावृति कक्षा सेहो चलबैत छथि
ओ सब महत्वपूर्ण प्रश्न के विस्तारपूर्वक बूझबैत छथि
हुनका कारणे बहुत विद्यार्थी उत्तम अङ्क प्राप्त करैत छथि
वास्तवमे ओ एकटा असल शिक्षक ओहि छथि जे अपन छात्रा मे सफल बनबैत छथि ती
हमर प्रिय शिक्षक सदिखन सकारात्मक सोच रखबाक प्रेरणा दैत छथि
ओ कते छथि जे असफलता अन्त नहि बल्कि सफलता पहिल चरण होयइत अछि
हुनकर प्रत्येक बातसन सभ उत्साह भेटैत अछि
हमसभ हुनका केवल पढ़ाई नहि बल्कि जीवन जीवा कला सेहो हो सखैत अछि
ओ विद्यालय प्रत्येक कार्यक्रमे सक्रिय भाग लेैत छथि
सांस्कृतिक कार्यक्रममे सेहो विद्यार्थी केँ प्रोत्साहित करैत छथिन
खेलकूद मे भाग लेबाक लेल सेहो व्यतीत करैत छथि
हुनकर विचार अछि जे स्वास्थ्य शरीर मे स्वास्थ्य मस्तिष्क बसैत अछि
ई विचार वास्तव में बहुत उपयोगी अ अछि
हँ हमसभके एहि बातक पालन करबाक चाही
ओ प्रत्येक छात्र केँ अपन परिवारक सदस्य जकाँ मानैत छथि
एहि कारणे सब विद्यार्थी हनका खुलके बात करैत छथि
यदि कोनो विद्यार्थी उदास रहैत अछि तऽ ओ कारन पूछिैत छथि
ओ विद्यार्थीके मानसिक रूप सँ सेहो मजबूत बनबैत छथि
हुनकर मुस्कान पूरा कक्षा के वातावरण आनन्दम बस जाइत अछि
ओ कखनहु क्रोध मे अनुचित शब्द प्रयोग नहि करैत छथिन
अनुशासन बनाने रखबाक हुनकर तरीका बहुत प्रभावित शाली आछी
ओ प्रेमसाह बुझबैत छथिन डाँट कम करैत छथिन
एहि कारणे विद्यार्थी सरवेक्षांश अनुशासनक पालन करेत अछि
ई गुण प्रत्येक शिक्षक मे होयबाक चाही
हमर प्रिय शिक्षक पुस्तक पढ़बाक आदत विकसित करबाक सलाह देत छथि
ओ कैहत छथि जे पुस्तक जीवनक सच्चा मित्र होइत अछि
प्रत्येक सप्ताह पुस्तकालय जयवेर प्रेरणा दैत हथि
ओ स्वयं सेहो बहुत अध्ययनशील छथि
हुनकर ज्ञान बहुत व्यापक अछि
जे विषय पूछु ओ ध्यान पूर्वक उत्तर देत छथि
ओ कहैत छथिन जे सिखबाक प्रक्रिया जीवन भरि चलैत रहैत अछी
एहि कारण मे हमसभ निरन्तरता मेहनत करबाक प्रयास करैत छी
ओ समयक महत्व पर विशेष जोर दैत छथि
समयक सदुपयोग सफलता लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
हुनकर प्रेरणा हमर जीवनक दिशा बदलि देने अछि
हमर जीवने सेहो हुनकर योगदान अविस्मरणीय अछि
ओ कखनो पछपात नहि करैत छथिन
सभ विद्यार्थी के समान अवसर दैत छथि
ई गुण महान शिक्षक पहचान होइत अछि
बिल्कुल निष्पक्षता बहुत आवश्यक अछि
ओ सदिखान सत्य बोलबाक प्रेरणा दैत अछि
आ मेहनत त के सफलता चाबी बनैत छथि
ई सिख जीवन भरि उपयोगी रहत
हमसबके अपन शिक्षक पर गर्व अछि
विद्यालय मे हुनका सम्मान बहुत अधिक अछि
अन्य शिक्षक सेहो हुनकर प्रशंसा करैत छथि
अभिभावक सब सेहो हुनका बहुत सन्तुष्ट रहैत अछति
कारण ओ प्रत्येक छात्रक भविष्यक चिन्ता करैत छथि
ओ कहैत छथि जे शिक्षा समाज बदलल बा सबसे शक्तिशाली माध्या अछी
ई विचार हमरा बहुत प्रेरणा दैत अछि
हम भविष्य मे हुनकर आदर्श पर चलबाहक प्रयास करब
हमरो ई संकल्प अछि
एहन शिक्षक वास्तव मे विद्यालयक गौरव हो छथि
आ विद्यार्थी जीवनने अमूल्य स्थान रखैत छथि
हमरा विश्वास अछि जे हुनकर शिक्षा जीवन भरि हमर मार्गदर्शन करत
हम सेहो सदिखन हुनकर आदर्शके स्मरण रखब
शिक्षक सामजक सच्चा निर्माता होयत छथि
हुनक बिना देशक भविष्य उज्ज्वल नहि भए सकैत अछि
ताहि लेल शिक्षक सदिखन सम्मान करब चाही
ई प्रत्येक विद्यार्थीके नैतिक कर्तव्य अछि
हमर प्रिय शिक्षक सदी खान हमर प्रेरना स शहर छी
हमरो जीवनमे हुनकर स्थान सदिग्न विशेष रहत
हुनकर शिक्षा आ संस्कार हम कखनो नहि बिसरब
हम सब हुनकास प्रेरणा लैत रहब
आइ ई चर्चा हम हमरा बहुत आनन्द देलक
हमरा सेहो बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटल
धन्यवाद अहाँ अपन विचार विस्तरण समझा कयलहुँ
अहाँ सभके बहुत बहुत धन्यवाद
चलू अपना प्रिय शिक्षक आदर्श पर चलैत शिशा अनुशासन आ सदारजक पालन करबाक संपलक लि
जरूर राम हमरो जीवन हुनकर स्थान सदिखन विशेष रहत
हमसभ हुनका श्रीजन लैत रहब
आइके चर्चा हमरा बहुत आनन्द देलक
हमरा सेहो बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटल
हमरा सदिकन ई अनु भव होइत अछि जे हमर प्रिय शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थीके अपना अपन संतान जका स्नेह आ अपना पटन दैत छथि जा हँसी विद्यालयक वातावरण परिवार जहाँ लगैत अछि
हँ हुनकर अपाहन अप मधुर व्यवहार कारण प्रतेक विद्यार्थी निःसंकोच अपना समस्या हुनकर साझा करैत अछि
जखन कोनो विद्यार्थी परहय मे कमजोर पड़ैत अछि तखन ओ ध्यान पूर्वक बार बार बुझबैत छथि आ कखनो निराश नहि होयत छथि
ई गुण वास्तमे एक आदर्श शिक्षक पहचान होइत अछि कारण असली शिक्षक होइ छथि जे प्रत्येक विद्यार्थी के सन लसकर आगाँ बढ़ेत छथि
हुनकर प्रेणदायक शिक्षक सुनैते मनमे नव उत्साह आ आत्मविश्वा जाग उठित अछि
ओ सदिखन कहैत छथि जे जीवनमे मेहनत अनुशासन आ धैरियक बल पर कोनो शिक्षक प्राप्त कयल जा सकैत अछि
हम सब हुनकर प्रतेक सहान्न के गंभीरता पूर्वक सुनेथि जे आ अपन जीवनमे लागू करबाक प्रयास करैत छी
हुनका कारणे हमरा पढ़ाइमे रची ब बढ़ल अछि आ आप कठिन विषय सेहो आसान लगैत अछि
ओ केबल परीक्षा पास करबाक ले नहि बल्कि जीवन मे सफल मनुष्य बनबाक शिक्षा देत छथि
एहन शिक्षक वास्तमे विद्यालयक अमूल्य सम्पति होयत छथि
जखन विद्यालय मे कोनो कार्यक्रम होइत अछि तखन ओ प्रत्येक छात्र के आत्मविश्वास सँ मञ्च पर अपन प्रतिभा देखेबाक अवसर दैत छथि
हुनका कारणे लजायल विधाती सेहो धीरे धीरे निर्भीघ बनी जाइत छथि
ओसभ विद्यार्थी के समान अवसर दैत छथि आ कखनो भेदभाव नहि करैत छथिन ती
एहि कारणे सब विद्यार्थी हूनका समान रूपसन समान आ प्रेम करैत छथि
हमरा विश्वष अछि जे हुनकर शिक्षा जीवन भरि हमरा मार्गदर्शन करैत रह
हुनकर मुस्कान आ सकारात्मक सोच पूरा कक्षाक वातावरण आनन्दे बना दैत अछि
जखन ओ पढ़बैत छथि तखन समय केना बीति जाइत अछि जे बुझाइत नहि अछि
ओ उदाहरण क माध्यम सँ कठिन विषेषण सेवत आयत सल बन सरल बना दैत छथि
एहि कारणे सभ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक हुनकर प्रत्येक बात सुनैत छथि
हमसभके एहन शिक्षक भेटल ई हमर सौभाग्य अछि
ओ सधिक नहि स्वच्छता समानक पालयन आ अनुशासन पर विशेष जोर दैत छथिन
ओ कहैत छथि जे छोट छोट नीक आदत भविष्य के उजला बनत अछि
विद्यालयक प्रत्येक विद्यार्थी हुनकर व्यवहारसँ प्रभावित अछि
अभिभावक सभ सेहो हुनकर प्रशंसा करैत छथि कारन ओ विद्यार्थीक भविष्य लेल सम्पित छथि
हुनकर व्यक्तित्व वास्तवमेव प्रेरणादायक अछि
हम सभके अपन शिक्षक समान सदिखन करबय चाही
शिक्षक